हेलो
हाँ तऽ आइ जे छै हमरा सबके हाँ हाँ आबैया अहाँके आवाज आइ जे छै हमरा सभके टॉपिक छथिन आ मानसिक स्वास्थ्य अहाँके किछो पता ऐ तऽ अहाँ बताबु मानसिक स्वास्थ्यके बारे मे
हँ हँ मानव जीवनमे मानसिक स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण न मानल जा रहल छै समानता लोगों स्वास्थ्यक अर्थ मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होनाइ मानै छै मगर वास्तव मे स्वास्थ्यके तीन प्रमुख आयाम होइ छै शारीरिक मानसिक आओर सामाजिक स्वास्थ्य एमे मानसिक स्वास्थ्य कऽ विशेष महत्व छै कियाकि यह व्यक्ति के विचारो भावनाओं व्यवहार आओर निर् निर्णय लेने के क्षमता के प्रभावित करै छै यदि अ कोनो व्यक्तिके मानसिक स्वास्थ्य अच्छा छै तऽ वह जीवन के चुनौती के के सामना आत्मविश्वास के साथ करि सकै छै अपने सम्बन्धो अपने सम्बन्ध केँ मतलब बेहतर बना सकैत छै समाजमे सकारात्म मक योगदान दए सकैत छै वर्तमान समयमे मतलब बहुत बढ़ती स्पर्धा तनाव मानसिक दबाव आओर बदलती जीवन शैली के कारण मानसिक स्वास्थ्य एक म्य महत्वपूर्ण विषय बनि गेल छै इहे खातिर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आओर एकर देखभाल आइ भी बहुत आवश्यक छै
अच्छा
हँ
हँ बाजू बाजू हँ हम हम बताबै छी जे छै मानसिक स्वास्थ्य जे छै एक मतलब अवस्था छिये जेकि व्यक्ति के भावनात्मक ओर मनोविज्ञान के भी एना छै मतलब महत्वपूर्ण भूमिका छै मनोवि्ञान और सामाजिक रूप से संतुलित रहे के लि कहै छै ओर मानसिक रूप सँ व्यक्ति जे छै अपन विचार ओर ओ भावना के नियंत्रित करि सकै छै ओर उचित निर्णय भी ले सकै छै आओर जीवन के कठिन परिस्थिति अ कय कठिन परिस्थितिके के मतलब प्रभावी ढंग सँ सामना करि सकैत छै आओर मानसिक स्वास्थ्य नहि केवल कहि सकैत छी मानसिक रोग के अनुपस्थितिक नहि छियै आ बल्कि के ई जे छै एक व्यक्ति के सम्पूर्ण मानसिक आओर भावनात्मक कल्याण के दर्शाबै छै आओर कहि सकै छियै जे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वह स्वस् स्वास्थ छिये ओकरा कहि सकैत छियै जे ओ स्थिति छथिन जे जहिमे व्यक्ति अपन क्षमता के पहचान सकैत छथिन आओर जीवन के समानवयता तनाव से भी सफलता पूर्वक निपटि सकै छै आओर उत्पादक रूप सँ कार्य करि सकैत छै आओर अपन समुदाय मे योगदान दए सकैत छै आओर कहि सकैत छियै कि मानसिक स्वास्थ्य ओकरा भी कहि सकैत छियै की जैसे की एक लोक कहै छै की स्वास्थ्य छै ई मतलब अ अन्दर सँ सँ या बाहर से मतलब स्वस्थ व्यक्ति छै ओकरा कहि सकै छियै मानसिक स्वास्थ्य जेनाकि अहाँ हमे एतऽ छीय और हम कुछ कुछ मोन मे सोचि रहल छी हमे एते रहै के बावजूद भी हमरा मन मे कुछ कछ विचार आबै छै अ मतलब कुछ बाहरके विचार आबै छै कि हमे एना ओना करतियै तऽ ओ भी ओकरा भी नहि कहि सकै छियै कि एक मतलब ई ओ म मतलब जे इन्सान जता छै ओकर ओकर बारे मे नहि सोचि कऽ अगर बाहर के बात सोचै छै तऽ ओकरा भी हम स्वस्थ व्यक्ति नहि कहि सकैत छियै ओ मतलब मानसिक रूपसँ ओ स्वस्थ नहि नहि कहल जा सकै छथि तऽ बाँकी एकर महत्व के देखल जा सकैए मानसिक स्वास्थ्य के जे छै महत्व छै तऽ एकर महत्व जे छै मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के मतलब इन्सान के जीवन के जे छै ने प्रत्येक क्षेत्र के प्रभावित करै छथिन जैसे क कि एकर मतलब कुछ कुछ छै महत्व छै जे बताबै छी अ व्त व्यक्तित्व विकास मे सहायक करैत छै जैसे की भए गेलै कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वला व्यक्ति जे छै व्यक्तित्व के निखार रई छथिन आओर मानसिक रू मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति आत्मविश्वासी सकारात्मक आओर सं सन्तुलत सतुलित होइ छै आओर ओ जे छै अपन लक्ष्य केँ प्राप्त करय के लिय निरन्तर प्रयास करै छै आओर दोसर भए गेल कि बेहतर निर्णय लय के क्षमता भी ओकरा में होना चाही मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के सोचय आ और समझैके क्षमता के मतलब मजबूत बनाबै छै आ और एहिसँ जे छै परिस्थितिक के सही मूल्यां्कन करि सकैत छै निर्णय लय सक कहै छै और सामाजिक सम्बन्ध के मजबूत भी बनाबै छै ई कहि सकैत छियै जे मानसिक मानसिक रूप सँ स्वास्थ्य व्यक्ति परिवार मित्र और समाज के साथ अच्छे मतलब अच्छा सम्बन्ध बनाय रखै छै छै और दोसर के भावना के समझै छै आ और सहयोग के भावना के विकसित करै छै छथिन और कहि सकैत छीै जे कार्यक्रम में क्षमता क्षम मतलब कार्यक्रम क्षमता में वृद्धि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जे छै एकाग्रता रचनात्मक और शान्ति पूर्ण होइ छै और कार्य क्षमता के बढ़ावा देै छै जैसे कि ओ जे छै अपन कार्य के काम के अधिक प्रभावी ढङ्ग सँ करि सकैए और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी एकर सकारात्मक प्रभाव पड़ै छै मानसिक स्वास्थ्य के तऽ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दोसरसँ जुड़ल छै ई तऽ अहाँके पता हैत कि दुनू एक दोसरसँ जुड़ल छै तऽ मानसिक तनाव जेना कि भए गेलै चिंन्ता और मतलब अवसाद मतलब कहि सके छीय ह चिंता ई स्ट्रेस डिप्रेशन जेकरा कहे छै लोक ई जे छै एक प्रभाव शरीर पर भी मतलब पड़ै छै एकर प्रभाव शरीर पर बहुत ज्यादा असर परै छै और ई जे छै कहि सकै छियै जे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होबय पर शारीरिक स्वास्थ्य भी अपन आप बेहतर भए जाइ छै अहाँ के किछो पता यए तऽ अहाँ बताबू
हँ हँ मानसिक स्वास्थ्य कऽ बेहतर बनबै लए काफी सारा उपाय भी छै जैसे कि जैसे कि नियमित व्यायाम करि सकै छियै अहाँ व्यायाम शरीर के साथ साथ मन के भी स्वस्थ रखै छै जैसे तनाव कम होइ छै सकारात्मक ऊर्जा आबै छै तब संतुलित आहार लए सकै छियै मतलब सन्तुंलित आहार लेना चाही पौष्टिक भोजन मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक छै संन्तुलित आहार मस्त मस्तिष्क के उतित कार्य मे सहाय मतलब सहायता करै छै और पर्याप्त नींद लेना चाही अच्छी और पर्याप्त नींद मतलब मानसिक संन्तुलन बनाए रखय में बहुत तऽ महत्वपूर्ण भूमिका निभै छै नींद में कमी तनाव और चिड़चिड़ा पन बढ़ि सकैत छै यहाँ खाति पर्याप्त नीद लेना चाही और सकारात्मक सोच रखना चाही मतलब सकारात्मक सोचना चाही सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति के कठिन परिस्थिति में भी मतलब आ मतलब अच्छा सोचे के
ह
अच्छा सोचय के बाद अच्छा ही होइ छै मतलब किछु अच्छा ही करि सकै छै सकारात्मक सोच मानसिक मतलब मजबूत बनबै छै
ह
मानसिक रूप सँ इंसान के मतलब ध्यान और योग करय के चाही जाहिसँ योग आ और ध्यान मानसिक शान्ति प्रदान करैत छै आ और तनाव चिन्ता और मानसिक एक अशान्तिक के भी कम करै में सहायक होइ छै सामाजिक सम्बन्धो मे मतलब मजबूत बनाबै छै मतलब परिवार आऔर मित्रो के साथ समय बिताने से मतलब समाज मानसिक स्वास्थ्य बेहतर मानल जाइ छै भावनाके मतलब एक दूसरेसँ साझा करै छै तऽ मन हल्का भए जाइ छै आओर तनाव कम भए जाइ छै
आओर विशेषज्ञके तऽ सहायता फेर बादमे सभ छवि के लेल विशेषज्के सहायता लेना चाही यदि मानसिक समस्या बहुत लम्बे मतलब बहुत लम्बे टाइम सँ चलि रहल छै तऽ दैनिक जीवन मतलब अहाँके दैनिक जीवन ओहिस प्रभावित भए रहल छै तऽ मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञके सहायतामे कोइ सं मतलब लैमे कोइ संकोच नहि करना चाही
आओर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक के भी बहुत आवश्यकता छै लोकके आजकल आजकल के भाग दौड़ वालला जिंन्दगी मे समाजमे आज भी मतलब मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य केँ लए कऽ आ बहुत सारा बहुत सारा प्रॉब्लम देखल जाइ छै बहुत लोको मानसिक समस्या के कमजोरी समझै छै जकर कारण प्रभावित व्यक्ति सहायता लेमे हिचकिचाबै छै यदि स्थिति समस्या आओर गम्भीर मतलब बनल जाइ छै तऽ ओकर
ओकर मतलब इलाज भी कराना चाही मानसिक स्वास्थ्यके प्रति जागरूक बढ़बै लए विद्यालय उ कॉलेज और जहाँ जहाँ और जे भी समुदाय मे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए मतलब आयोजित करै छै लोगोक मतलब लोककेँ ई समझना चाही कि बहुत आवश्यक छै
आओर अहाँ कुछ बता सकै छियै एकर बारेमे
हँ हँ जरूर अ अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जे छै व्यक्तिके जागरूक मतलब बहुत आब मतलब बहुत जादा मुदा आवश्यक छै जेकि मतलब समाजमे अभी मानसिक स्वास्थ के लए क अनेक प्रकारके भ्रानि मतलब कहै छै मतलब कि कहि सकै छियै कि अगर कोनो लोककेँ अगर मतलब कुछि अन्दरसँ टेंशन छै स्ट्रेस छै तनाव छै तऽ ओकर जे छै लोग मतलब बाहरी इंसान जे छै फायदा उठा ले छै आओर कहै छै की नइ मतलब कि ओ मतलब ओकर एगेन्स्ट काम करै लागै छै जेकि ई सबस बड़का प्रॉब्लम छै हमरा आर के मतलब समाज में या जीवन मे कहि सकै छियै अगर कोनो भी इन्सानके मतलब डिप्रेशन मे छै तऽ ओकरा लोग सँ बात करना चाही या हम व्यक्ति सँ बात करना चाही एक दोसर सँ विचार के मतलब माध्यम सँ करना चाही जे तब केना ठीक हेतै नहि हेतै तऽ मतलब ई करना चाही लेकिन मतलब उल्टे करैत छै आइ काल्हिके आदमी सभ जे मतलब ओकर कुछ गलत फायदा उठ ल छै आओर कहि सकै छी जेनाकि एकरय बंधन भी छै एहिमे कि अपन मतलब कामके योजना बना क आओर समय के उचित उपयोग करना चाही अनावश्यक तनाव सँ बचना चाही आओर कहि सकैत छियै कि जे अनावश्यक काम सँ भी बचना चाही जैसेक कि फालतू ओ काममे आओर की कहै छै हँ कहि सकै छी फालतू काममे रहि कऽ अपन टाइम बरबादे च खुदके मानसिक तनाव भी मतलब बर्बाद होइ छै आओर विशेष प्रकारके सहायता लेना चाही जेना अगर मानसिक स्वास्थ्य लम्बे समय लम्बे समय तक छै तऽ ओ मतब सबकुछ मतलब बर्बाद भए जाइ छै बाकी आओर कहि सकैत छियै तऽ मानसिक स्वास्थ्य जे छै मानवके जीवने सफलता सुख आओर समृद्धिके आधार छथिन आ जेकि ई व्यक्तिके जीवनके चुनौतीके सामना कर करयके लिए आओर स्वास्थ्य सम्बन्ध बनबै तथा समाजमे सकारात्मक भूमिका निभाबैके शक्ति प्रदान करै छथिन आओर वर्तमान समयमे ई जे छै बहुत ज्यादा ही बढ़ि रहल छै तनाव प्रतिस्पर्धा आओर समाज दबावके कारण जे छै मानसिक स्वास्थ्य पर देखभाल करनाइ बहुत जादा जरूरी छै तैँ हम कहि सकैत छियै कि अपन मानसिक स्वास्थ्यके प्रति सजग रहना चाही लोक के आओर दोसर के भी एकर प्रति जागरूक करना चाही जैसेकि स्वास्थ्य मन ही स्वा स्वास्थ्य जीवन छै ठीक छै तऽ आइ भए गेल हम राखै छी
ठीक छै ठीक